ओ आहाँ बाकी सब ठीक छैय हालचाल?
प्रणाम भैया,
आहाँ खुश रहू त ठीक छैय आहाँके हाल -चाल?
हँ सब नीक छी आहाँ आ भौजी केहन छी,
हँ यहाँ भी सब नीके छैय आब, हमहूँ सब एकदम नीक छी, एते छी आर बस आजू रविवार छल तऽ सोचला, क तोरा फोन कैके किछो गपशप करली कतेक दिन सुकुन मे, बाजल नैही भेल छल,
एकदम सही कहलु भैया आलोक क शादी सँ अयलाक बाद तऽ सब तऽ, जेना जिन्दगी मे फेर से ओहि भाग दौड़ शुरू भऽ गेल, मुदा सच कहू तऽ आजू भोर से हम, हमर मन गामक ओहि घर आगन मे अटकल अछि, किचन मे चाय बना बते, काल अचानक हमरा शादी ओ सब रस्म आ हुल्लड़, याद आबे लागल,
हूँ हँ तऽ, हँ हँ बहिन तोरा विश्वास नहि, होतौ मुदा हम हूँ आजू बिछौना से उठ कऽ गैरोली बैसल छलहुँ तऽ आलोक के शादी के एल्बम आ वीडियो देखै छलहु देखि रहल छलहुँ, कतेक धूमधाम से सभ किछु भरि गेल पता ही नहि चलल! लगैत छी जेना केल हीं के बात, मटकोरा हल्दी उबटन उट्टनक क रसम,
हँ भैया सब से पहिले तऽ मटकोर वाला दिन याद करू, गामक टोला मोहल्ला के सब काकी, मामी य भौजी सब जब पियर साड़ी पहिर क ढोलक, आ आस समदाओन गबैत, पोखरी दिस मटकोर लेल निकलल छलीही? कतेक सुन्दर नजारा छल,
आ ओहि मे तू आ भौजी जे जागरूक, आगू आगू नचैत जाइत छलय हेँ? आलोक क मुँह देखबाक, देखबै जोग छल ओकरा पीअर धोती आ गाम क, साफा, पहिरा कऽ जब मण्डप मे बैसायल गेल छल तऽ और लजैत लजैत लाल भए रहल छल,
हँ भैया, आ जब हरदी लग लगबय क रस्म शुरू भेल, तऽ सब काकी सब मीलक कऽ आलोक के एहन उबटन अ हरदी लगाल, लगौलक जे ओ पहचान मे नहि आबि रहल छल, हम अ भौजी जब ओकरा गाल पर हरदी लगौने, चलओ त ओ कहैत छल अरे दीदी, थोड़ी कम लगााव कनिया के सामने हम भूत लागब!
ह्म सही बात छै आर ओलोक चिड़बैत कहने छलय, अरे बुड़बक ई मिथिला के हल्दी छलै, एहि सँ रूप रंग चमक आबै छै! सच मे ओहे दिन मायके आखिर, मे खुशी के लोर आ चेहरा पर एकटा आसिम संतोष, चह संतोष छल की, छोटका बेटा क हाथ पियर हो देखी, क माइ केतक भावुक भए गेल छली, समदाउन आ सोहर आ गामक गीत,
भैया? हमरा गामक ओ लोक संस्कृति आ पावनि गीत के मुकाबला दुनिया के, कोनो डी जेे संगीत नहि क सकै छ, दादी आ मायै के संग जब सब स्त्री सब मिली क, सोहर अ समदाउन गबैत छली! तऽ पूरा घर आंगन पवित्रता सँ महकी उठैत छल!
सही बात छै आ, रामजीके विवाह बला गीत सुनिके त, लागैत छल कि विवाह लागैत छल की, जेना साक्षात जनकपुर मे प्रभु श्री राम आ माता! सीता के विवाह भ रहल, आब तोरा याद छी जब बरुआके परिछन भऽ रहल छल,
हँ भैया माय जब हाथ में दौड़ आ दीप ल क? आलोक के परिछैत छली, तऽ आलोक दोस्त सब ओकरा पछाड़ी, संग खीची कऽ तंग कऽ रहल छल! आ माय कतेक डाँटैत छली अरे हटी जाउ सब! हमरा ब बरुआ के नजरी नही लगाउ!
ह सही बात छै आ ओही समय हम त, तू मिलि क सब मेहमान के स्वागत मे लागैत छलहु, लागल छलहुँ कहियौ मखानक खीर त कहियौ पान मसाला! ला क दरद फिरत छलहु थकान त कतहु छलै नही बस एकटा अजीब उत्साह छल! की बरियातके प्रस्थान आ जनकपुर चर्चा?
भैया? जब बरि- बरियार निकलय के समय भेल छल? आहाँ त एकदम राजो बाबू लगै छलहु! कुरता पजामा आ माथा पे पगमे, आहाँक रौब देखबय योग्य छल!
अरे आहाँ सब त सबक दुलार छल! मुदा बरियात गाड़ी मे जब आलो- आलोक बैसल? जब आलोक बैसल आ ओकर आँखि मे थोड़ा- थोड़ा डर आ घबराए छै, कहाँ। तऽ हम ओकरा संगे बेैसी के हिम्मत दिलैैलियैये और हम कहलियै कि डरै के कोनो बात नै छ। आलोक त मिथिलाके विद्वान आ सरकारी संस्कारी बरुआ छै।
आ समधिश मिलौना मिलौनी के दृश्य याद अछि? जब हमर बाबा आ दुल्हन के बाबा आपस में गले मिलल आ ओ एक दोसर के पाग आ चादर पहिरौल रहलैन। ओ दृश्य देखिक आँखि भरी आयल अछि। दूटा परिवारक इ पवित्र मिलन कतेक सुन्दर होइत अछि।
जयमाल।
भैया जयमाला के समय जब दुल्हन मंच पर एली तऽ कतेक अलौकिक लगैत छलीह एकदम मिथिल ललना, शर्मिली आ सुन्दर।
सही बात छै, अहा हा अजब जब आलोक के दोस्त सब ओकरा ऊपर उठा लेलक जाहि सँ कनिया वरमाला नहि पहिरा सकतै तऽ दुल्हन के बहिन आब अहाँ के घेर लेलक आ कहै लागल कि भैया अपना छोटका भाय के नीचे उतार उतरोन मे कहियौन नै त हम सब बरियात के खाना नहि खिया देब। खाय देब।
हं हं ओहि ठिठोली के तऽ जवाब नहि। आ दोसर दिन भोर में जब खिचड़ी के रस्म भेल तऽ आलोक कतेक नख खटपन कऽ रहल छल। ओ किछु खाय लेल तैयार ही नहि भऽ रहल छल। जब धरि ओकर सासु अस सालीसभ ओकर मनपसन्द उपहार नहि देलक।
हँ। ओ कहै छल कि जब धरि हमरा गाड़ीके चाभी नहि भेटत हम एक ग्रास-नाहि खायब। आ साली सब कहैत छल- दुूल्हा बाबू पहिले अपना साली सबके नेग दियौ, फिर गाड़ी भेटत। तऽओही हँसी- मजाक सं पूरा मण्डप गूँइजि उठल। उठल छल।
भैया, जब विवाह सम्पन्न भेल आ कनिया के लऽ कऽ हम सब घर आउल अयलहुं तऽ माय के चेहरे मे खुशी देखि कऽ हमर मन भरि गेल। गृह प्रवेश के समय जब दुल्हन अपन अच्छत आ पानसँ गृहलक्ष्मी के रूप मे आंगन मे पैर रखलक तऽ लागल जेनाकि घर मे साक्षात लक्ष्मी आबि गेल होथि।
हँ तोरा आ तोरा तऽ याद छी जे मुँह देखौनी करहसँ हम गामक सभ, गामक सब काकी मामी आ भौजी सब, आबि कऽ कनिय के मुँह देखैत छली आ दु दुलार आशीषके सङ्ग किछु ने किछु उपहार दैत छलीह! आ तू ता दुलहन के सङ्ग एहन घोल मिल गेल हे जेना ओ, तोहर कतेक साल पुराना सखियौ होइ?
हँ भैया हमर छोटकी भाउजी बहुत सुशील आ संस्कारी अछि, ओ गामक सब बूढ़ बुजुर्ग के पैर छू क प्रणाम करैत छलीह, आ सभके मन जीत लेलन! आब तऽ गामक घरमे एकटा अलग ही रौनक आबि गेल अछि! माये बहिनक भावुकता आ मिथिलाक संस्कार! कते सुन्दर लगैत छै,
हू सही बात छै, आ ईसभ सोची कऽ लगैत छी जे समय कतेक जल्दी बीति जाय! दाय चाहैत छै कल धरि जे आलोक हमरा सबके, पछ पछारी पछारी घुमेय छल, आजी ओकरा अपन गृहस्ति सुरू, भए गेल,
हँ भैया मुदा एहि शादी में एकटा बात हम बहुत गहराई! स महसूस केलहुँ, हमसभ चाहे शहरमे कतबो घर भऽ जाइ मुदा गामक मट्टी अपन संस्कार आ मिथिलाक परम्परा, हमरा सबके हमेशा एक दोसर सङ्ग जोड़ि कऽ रखैत छै!
हँ ई तोह बात सही छै एकदम सात प्रतिशत सही कहालश! ई संस्कारी अपनातो ही हमर सबके असली धरोहर छ!
भैया अब, ई एलबम आ वीडियो जब तैयार भए जेते तऽ हमरा, कोरियर सँ जरूर पठा देब हम, आ अहाँक भगिना स मिली क फिर से, ओ सब यादके पर्दा पर देखब!
ठीक हँ हँ हम कलहि स्टूडियो जा कऽ पता करैत छी और तोरा पठाए दै छी आ सुन अगिला महिना आ जत कोजागरा या कोनो पाबनि, पाबनि होतै त तु फिरसँ गाम अबाक प्लान बनैह!
हँ भैया हम जरूर कोशिश करब आब अहाँ, जा कऽ आराम करू आ भोजी के हमर प्रणाम कहब!
ठीक ह बहिन तू भी अपन स्वास्थ्य पर ध्यान रखिह बच्चा सबके दुलार दिह खुश रहू! जय मिथिला!
जय मिथिला भैया!
ठीक छै!